हैलो।
हैलो जय झूलेलाल आंटी।
जय झूलेलाल।
लॻ गई कॉल नही लॻ रही थी ना पहले?
हा हा।
ठीक आयो केड़ो हाल तव हा हा। तव्हांजी साहेड़ी
तव्हां किथे रहंदा आयो?
असां गोंदिया तव्हां?
असां जयपुर।
अच्छा।
ढोलिया एमपी साइड आहे न?
गोंदिया गोंदिया महाराष्ट्र में आहे।
अच्छा अच्छा गोंदिया।
हा गोंदिया महाराष्ट्र में आहे।
अच्छा।
हांजी मां सोलहा साल सत्रह
सत्रहां अच्छा पढ़ाई कंदा आयो?
मां ट्वेल्स में आयां हाणे।
छा सब्जेक्ट खंयो?
कॉमर्स।
कॉमर्स।
हांजी।
अच्छा अॻते छा करण जो आहे तव्हांजो?
मां बॉम्बे वेंदम ट्वेल्थ खां पो।
हा।
हा अॻतांई जी पढ़ाई लाइ।
त सीए कंदाव की छा सीएस?
न न न बी कॉम कंदम हांजी।
अच्छा पो अॻते बीकॉम करे?
पो एम बी ए। मास्टर्स मुंबई मां ई कंदम।
अच्छा मुंबई में केड़े हिंदू कॉलेज में?
हो त हाणे ॾिसां जीअं प्लेसमेंट लॻी ट्वेल्थ खां पो। एंट्रेंस ॾियणी पवंदी।
हा।
हा पो ॾिसां जीअं जो कॉलेज मिले सुठो।
बाकी अच्छा
हम तव्हां ॿुधायो तव्हांजी एज छा तव?
जी?
तव्हांजी एज छा तव?
मां त आंटी आयां तव्हां चयो मूंखे।
अ
फिफ्टी आहे मुंजी।
अच्छा ओके फिफ्टी।
हा तव्हां पहरीं ई मूंखे आंटी चयो।
हा।
ॿियो तव्हांखे घुमण जो शौंक़ अथव?
हा खोड़ पर मंजी फैमली खे काने मतलब असा वेंदा काना ईय या फैमिली ट्रिप वग़ैरह ते
न वेंदा आयो।
न।
अच्छा त साहेड़ियुन सां गॾ त किथे वेंदा हूंदा?
हा अलाउ न कंदा ईन न हाणे।
अच्छा अच्छा बस घर में मा पी सां गॾ वञो।
हा।
सुठो आहे पोइ कॉ तव्हांखे पो बॉम्बे कीअं मोकिलंदा पढ़ण लाइ?
त पढ़ण लाइ त मोकलणो ई पवंदो न हिते वधीक सुविधा थोरी आह कॉलेज सुठा थोरी एन। हाणे पढ़ाई त करणी पवंदी।
हा।
हम।
हा त गर्ल्स कॉलेज में व वेंदव।
न नॉर्मल कॉलेज हूंदो बस गर्ल्स हॉस्टल हूंदो।
अच्छा।
हांजी।
हा त सुठो आहे न मम्मी पापा केअर कन ता तव्हांजी।
हा। ॿियो ॿुधायो तव्हां ॿुधायो कुझ पेंजे बारे में।
मां त जयपुर रहंदी आयां।
छा कंदा आयो बिज़नेस वुमन आयो हाउस वाइफ?
मां हाउस मेकर आयां।
ओके बढ़िया बढ़िया।
पाइण खे पाईंजो जो ध्यान रखंदी आयां सुबुह जो वॉक वॉक कंदी आयां योगा थोरो घर जो कम
हा।
अॼकल्ह पाइण खे फिट रखण बि वी ॻाल आह भाई।
हा सही में पांजी त सेहत खोड़ ज़रूरी आह।
हम अ पेंजो ध्यान न ॾियो त पो कुझ न कुझ दिक़तू थी वेंदियूं एन।
हा।
त इन करे मां सभ मेंटल पीस लाए सुबुह जो मोर्निंग वॉक बि त ज़रूर वेंदी आयां।
सुठी ॻाल्ह आह न ह वञणो ई घुरजे।
हम मोर्निंग सुठी थींदी आह त सॼो ॾींह अॾ सुठो हलदों आह।
हा सई में
उथंदे पहिरे त सची अगर ताज़ी हवा में वञणो खपे। वॉक ते
सई में।
पो एगज़ाम हिन दफ़े ट्वेल्थ में आयो की ट्वेलथ क्लीियर करे वरतो।
ट्वेल्थ में वई आयां अञा बस हाणे शुरू ई थियो आहे ॿ महीना पहिरू।
अच्छा अच्छा।
हांजी।
पो पढ़ाई त कोचिंग वोचिंग वेंदा आयो की पाण ई कंदा आयो पढ़ाई?
न वेंदी आयां न सभ सब्जेक्ट जी कोचिंग लॻायूं एन।
अच्छा उ त तव्हांखे के भा भेण कोई?
हा आहे न वॾो भा आहे मुंजो।
हूो बि पढ़ाई कंदो आहे
हा बॉम्बे में ई पढ़ाई कंदो आह उहो बि मास्टर्स लाइ वयो आहे पेंजी।
अच्छा।
हांजी।
हुन बि कॉमर्स सां ई पढ़ाई कई।
हा हा बसि हाणे इंटर्नशिप थी हले, जॉब लॻंदसि हाणे बसि।
अच्छा, केंह फील्ड में?
एम बी ए फाइनैंस।
अच्छा!
फाइनैंस जी फील्ड में, बिज़नेस फाइनैंस।
ओके ओके, तव्हां बि पंहिंजे भाउ खे ही फॉलो कंदओ?
हा, मां बि फाइनेंस में ई वेंदमि।
अच्छा सुठो, सुठो आ सभु। छोकिरियुनि खे पंहिंजे पेरनि ते भिहणु खपे अॼुकल्हु।
हा, सही में।
हम, पहिंजे पेरनि ते, जी?
ॿियो ॿुधायो, कुछ पहिंजे बारे में?
छाजे?
पहिंजे बारे में।
मां त ॿुधायो न, मां हाउस मेकर आहियां।
हा, छा कंदा तव तव्हांजा पुट्र?
हिकिड़ो नंढो दुबई में आहे केंहिं कंपनी में मैनेजर आहे।
अच्छा अच्छा
अऊं वॾो पुटु जो फाइनल ईयर आहे, उहो डॉक्टरी तो करेे मेडिकल में।
अच्छा घणे साल जो तव?
वॾो पुटु पंजवीहे चोवीहे साले जो आहे, नंढो नंढो वीहे साले जो आहे।
वीहे साल में पोइ दुबई जॉब कीअं लॻयसि?
असांजो सुञातल आहे, कोई फैमिली बिज़नेस आहे। रिश्तेदारी में, त हुनखे बिज़नेस में ई वञणो हो, त हुन यानी की ग्रेजुएशन जो बि एक्ज़ाम ॾीदो, बी बी ए करे तो।
एग्ज़ाम ॾियणु अची वेंदो, पोइ हफ़्तो पढ़ंदा ॿारि केतिरो आहिन? त हुन जो मेन मक़सदु, बिज़नस जो ई हुओ।
हा हा हा
फैमिली जो बिज़नेस आहे, त हू हली वियो।
दुबई में बिज़नेस तव ताहांजो?
असांजी फैमिली में असांजे रिश्तेदार जो आहे, असांजो पहिंजो न आहे।
अच्छा अच्छा, बढिया आहे न पोइ बि।
असांजो जयपुर में ई आहे, पर असांजे फैमिलीअ में कहिंजो आहे। त हुननि पाणु ई हिन खे अपॉर्चुनिटी ॾिनी।
हम् हम्, ताहांजो छाजो बिज़नेस तव?
असांजो आहे, पैकिंग मटीरियल, प्रिंटिंग अऊं अ इल्हाई शयूं रखंदा आहियूं, जेकी बि ऑफ़िस में खप हूंदो आहे जंहिंजो।
हा।
फैक्ट्री ऑफिस में जेको बि खपंदो आहे, सभु असां रखंदा आहियूं
हा बढ़िया ए न।
ॿियो तव्हांजो?
असांम, असां त जॉब कंदा आहिन।
अच्छा।
हांजी।
अच्छा अच्छा। अच्छा, ॿियो ॿुधायो? कॾी अचो घुमण जयपुर, ॾाढो सुठो शहरु आहे।
हा बिल्कुल।
ॿुधो त हूंदो न, पिंक सिटी चईंदा आहिन।
हा हा ॿुधयो आ न।
हम्म
वई बि हुयम मां हिकु बार, मासी जनि सां।
जी?
मासीजनि सां वई बि आहियां हिकु बार।
जयपुर आया आहियो?
हा
अच्छा?
वधीक घुमिया न आसीं। न वधीक न घुमियासीं, कम जे हिसाबु सां आयासीं थोड़ो।
अच्छा।
हा
हिते त मॉल्स अऊं ॾाढा सुठा सुठा आहिन।
हा हा ख़बर आ न, सुठी सिटी आ खोड़ जयपुर, सुंदर आ बिल्कुल।
हम्म अ महल राजा महाराजा उन जा महल बि ॾाढा सुठा आहिन हिते।
हा ऊओ सभु असां ॾिठाहासीं, हवा महल वग़ैरह अलाए शा शा हुयो।
आमेर महल, हाणे त हुते बोटिंग बि हलंदी आहे।
हा शा, हाणे हाणे चालू थी हूंदी पोइ?
हा हींअर ॿ टे महीना थिया आहिन। त हाणे बोटिंग बि शुरू करे वरिती आहे।
अच्छा!
अ जीअं खोए खे हनुमान मंदिर आ, उते बि हू ट्रोगी थींदी आहे न? हो बि शुरू थी वई कि, ट्रॉगी मां चढ़ी करे सिधो मंदिर वञो। यानी कि ॾाढी सुठी, डेवलुप ॾाढो सुठो थी वियो आ हाणे।
अच्छा अच्छा! त असांखे त अची स- खोड़ समय थी वियो बाक़ी।
जी?
असांखे त अची खोड़ समय थी वियो आ हुते, तॾी हूअ वधीक कुछ हुयो न।
न न हाणे त ॾाढो डेवलप थी वियो आ, रोडूं बि हितां जी ॾाढी सुठी थी वयूं आहिन। ॼणु जीअं ट्रैफिक न थिए, मथे मथे ब्रिज ठही विया आहिन, की जीअं मथां बि गाॾियूं वञनि।
हम्म हम्म।
त हाणे ट्रैफिक बि घट यानी की रोडनि ते घट ई थींदो आहे।
हम्म हम्म।
ऐं खाइण पीअण जी बि ॾाढी सुठियूं सुठिय शयूं थींदियूं आहिन हिते।
हा अ छा।
खाइण पीअण जी बि ॾाढी सुठी शयूं आहिन जय जयपुर में।
अच्छा अच्छा।
हित त राज कचोरी - - दाल जी कचोरी ॾाढी सुठी मिलंदी आहे ऐं - -
हा हम्म।
ऐं हीअ दाल बाटी चुरमा त ॾाढो फेमस आहे भई।
हा सभु ॿुधियो आहे खोड़ फेमस आहे जयपुर जो।
हम्म। घुमण जी बि शयूं ॾाढियूं सुठियूं आहिन खाइण पीअण जी बि।
हा - -
ऐं रोडन ते रूल्स बि ॾाढा सुठा आहिन।
हाणे हाणे आया आहिन सभ।
हम्म।
अच्छा अच्छा।
थोरो ई नियम खे तोड़ो थो फटाफट - - चालान कटजी वेंदा आहिन ॾाढा रुल्स आहिनि रोड ते।
अच्छा अच्छा।
ॿियो तव्हां ॿुधायो।
हिक मिट हा हिक मिट - -
हा हा - -
ब ह ह - -
हैलो - -